टू हेलो नमस्कार
आओर बताय छी ने अहाँके समाचा सब नीक छै
अहा के समाचार नीक छै होइ छै नहि खाना नहि खाना छिय
हँ खा लेल छी अहाँके बताई न अहाँके खा लेल छी
हँ इ के खाना उना खा लेते छियै की की खाना खइले
हँ कहल खली चिकेन खली ह मटन खली ह चावल खली ह इहसभ खेलैए
इह त खैले छी अंडा खयले छियै रोटी खैले छियै आम के चटनी छि पापर खइले छि तिलैरी खइले छि बड़ा नीक नीक खैलै छी
आओर बताय ने अहाँके मौसम कैसे छै
य एकदम मौसम बड़ा नीक छै एकइ छी ने एक कैसन मौसम छी
ह इधर का भी मौसम नीचे छै
ब अहाँके मौसम नीक छै
हँ आओर बतै ने अहाँके पढ़ाई लिखाइ सभ नीक से चलै छै
हँ यहा के तऽ पढ़ा लि खाइ सभ नीक चलैत छै अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कइसन चलैत छै नीक चलैत छै ने
ह सब नीकसँ चै छैै आओर बता ने ह आओर बताय अहाँके किछु सेक्षम पै छी
यहा के तो नवी कक्षा मे पढ़े छीयै अहाँ के कहे छै ने कोन कक्षा मे पढ़े छीयै ह
ह हम तऽ बारवीं कक्षामे पढ़ै छ
अहाँके तऽ बड़ा आगे पढ़ैत छी हम तऽ नओ बाके टाइम पढ़ैत छी अपन सभ सबजेक्ट अच्छा लागै छै
हमरास सभसँ नीक विषय लागै छै हिन्दी इतिहास भूगोल ई पोलिटिकल साइंस लगै छै जियोग्रोफी लगै छै इे सब लगै छै
हँ अहके तऽ बड़ा नीक नीक चीज लगै छियै अच्छा अच्छा इ के लागे छै सोशल साइंस लागे छै हिन्दी लागे छै विज्ञान लागे छै जीव ज लै छै इंग्लिश लगै छै इ स न न लै छै
चलि य ई आओर बताए न
आउ हउ सरजीके बारेमे बताबै छियै ने अख मुनुआके कथिन नाम छै
केना सरजी के
हँ हँ केनाह कहल छी
केनाह तऽ बहुत ही मतलब शूदह छियै का बते
हँ ई तऽ बात छै अहाँके स
मारके पाँच गिला कर दियै छै
लेकिन बड़ी बढ़िआँ सबजी रहै छै एहि जे सरजी बचपन मे नीक ने रहै छियै बचपन मे तऽ बड़ी अथ हमन के हमनी खुद कहै छी स जे लोग बड़ी खराब होइ छै
हू ह मजा खूब उड़ाबै छै
हँ ई तऽ बात छिये ओकरा मेड़ छै मारै छै मजाक के जााद उड़ाबै छै बेस्ती करै छीय तऽ मारसँ जादा तऽ बेस्तियए खराब लागै छै मार देबैत छी तऽ ओ ठीक लागैत छै लेकिन बेस्ती करै छी तऽ उ ठीक नहि लागै छी क नहि
- की कहै छै अहाँके आओर बताै छी ने खाना पीना बना लै छी अहाँके
हँ इहाँके तऽ खाना पीना बन जे खति
हँ हँ हम भी बना लेबै छियै
की की बना लेबै छी अहाँके खाना पीनामे
हम बना लै छी चावल दालि सब्जी आओर मीट मछली बना ले होइ छै अंडा बना ले होइ छै सभ चीज बना रहल छै
इहो बना लेवे छी दाल बना ले छी भात बना ले छी चिकेन बना ले छी मटन बना लेवे छी अड बनल मछली बना लेै छी पापड़ बना लेबे छी तिलौरीी बना लेबे छी सभ बना लेै छी
ह चलिये आओर बताय ना अहाँके मौसम कैसे छैिय
यह के तऽ मौसम बड़ा नीक छै अहां के कहे छै ने अहाँके सुनय मे आबे छै कि रात के अथ मेघ भेलेल छियइ
ह इधर तऽ बड़ी बारिश भए रहल छै की कहिेयो अहाँके हम आंधी भी बहुत तेज आ रहल छै एगो तऽ टटीने उधिया के लेगेले छै आंधी मे
हू
हू बहुत तेज आधी आ गेल छै
यहाँ आहाँके ओड़ी हइ के ने बड़ी आँधी आयल छै
हू आधी तऽ आले छै
ओ इतना आधी तेज आगेले छै कि यहाँके टीने उदिया गेले छै कि ना
ऊ हू आऔर बतबै छि ना कि किछ अहाँके मतलब माता पिता सभ नीक छै
हँ यहाँके तऽ माता पिता नीक छै अहाँके माता पिता नीक छै
जी
आ सुनयमे मे आबै छै कि आम उमके अचार लगेले छी अहाँके
हँ मातााजी तऽ आमके अचार बहुत लगेले छी
कथी कथी के अचार लगेले छी अहाँके माताजी
अभी तऽ लगेले छी आम के अचार लगेले छी और नम्बू के अचार लगेले छी आंवला के लगेले छी मिर्च के लगेले छी ई सब लगेले छी
अहाके तऽ माता जी बड़ा नीक नीक चीज हँ यहाँ के माता जी लगेले छै आम लगेले छीये निम्बू के लगेले छीये कटहर के लगेले छीये सहजनके लगेले छीये इ हे
च अहाँके तऽ माताजी बहुत नीक अच्छा लागल अछि हू
जे नीक नीक नख लगेबे करै छै आऔर कहै छी ने चलै छी कहीँ घूमे
हँ चलै छी हम तऽ कल जाइ छी घूमने दिल्ली कॉलेज हँ हम त काल् शाम तक दिल्ली चल जाइ छी हम
अछा घूमय जाइ छी की काम से जाइ छी अहाँके
दुनू घूमबो करे छै कामो थोड़ा काम छै ओ इसीलिए जा रहले छै
अ तऽ ठीक से जाइ छै किया कि दिल्ली में होइ ने बहुत ऐसे कुछो कुछो हो छै जी पी रोड घुम छै जाइ छै तऽ ठीक छै
हू
तीन सौ रुपेया बस लेबे छै घूमेय छै
हू और बताये ने मतलब आम उम के सीजन चलै छै तऽ अहाँके आम खाइ छै
हँ आम खााय छिये ने बड़ा नीक लागये छै आम खााय छी लीची खााय छी सहजन खाय छी औरे के हिन के नू ऐ तुरंत खैले छियै है
की कहै छिये
क ए बकडोेलो
सुनेई छियै अहाँके सुनाइ छी बोलै ने
कि तऽ सुन अण्डा क‌‌डी खाबै छियै
गर्मी के मौसम चले छै तब न अण्डा खाय छै ठंडी मे नू खूब आटा खाय छी
उ रुपैया मिलै छियै
इधर तऽ महंगा मिलै छै दस रुपे मिलै छै
न इ बात आज भी कीन के लेले छीये आठ रूपे देेले छय एगो दुकान मे कोहै छै नौ रुपे त हम कहय छिये छी कोन गर्मी मे एतना नौ रूपे कोन लवय छीे आठ रूपे मे मिले छय त कोहय छै फिन जहाँ सँ मिलै छय वहाँ सँ ले लेबै छी तऽ गेल छी दोसर दोकान मे हम ले लै छी आठ रुपैया मे
हुम्म और बतभि न मतलब अहाँ के कही घूमै जाय छै
कहै छी ने घूमे जाय छी नेहरू पार्क जाय छी मोतिहारी में जाय छी वाटर पार्क घूमे जाय छियै अइसे बहुते ऐसन पार्क छै गाँधी मैदान चरखा पार्क स बड़ी छियै उह सब जाय छै तऽ घूमे छै अहाँके खजूरके खाजा खयले छियै
ह्म खयले छियै
कैसन लागै छै अहाँ के
हूँ काफी नीक लागै छै लेकिन इई साल ना खयले छी
हँ इहे इहो छै इ सब ना खाइने छी एहि काटा होय छै नहि छियै ओहिसँ नै खा पाय छी
हू ठीक कहै छि और बतैयौ ने मतलब आमो के पौधा उगा लगेेले छी अहाँ के
हँ लगायले छी आम के लगैले छी लीचीके लगैले छी कटहल के लगय एवोकाडो के लगेने छि आऽ अथि फल में लगेेलय छीये सेब लगेले छीय अनार लगेेले छीये अंगूर लगेले छिये सब लगेेले छीे अहाँ के कहै छि ई नहि कोन कोन सब म पेड़ पौधा इसब कुछो कुछो लगैले छि पेड़ पौधा लगेलै छि क्वशिक
हू हम आम मे लगेले छी डालमा लगेेले छी बिजू के लगेेले छी मालदह लगेेले छी जारदा लगेले छी बम्बय लगै छै आओर किसन भोग लगे ले छियै
बड़ा नीक नीक अहाँ के तऽ लगयले छियै
हूँ
हूँ आओर कहै छियै न है कथी कहै छियै खजूर अहाँ के खयले छी छै ग
खयले छियै काफी नीक लगै छै
कैसन ला कैसन लागै छै ई खजूर
ह्म काफी नीक लागै छै
हँ ई तऽ आ ओ तारी पीलै छियै खजूर के तारी तारके तऽ तारी पी लै छियै लेकिन खजूरके पीलै छियै
हँ पी लै छियै काफी मीठा लागै छै
चलै छियै अहाँ से बात कऽ कऽ बड़ा नीक लागै छै कभी आओर समय मिलतै तऽ अहाँ से गप सप करै के बाद नमस्कार
अच्छा